हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै
बहुत दिन बाद गप बैल रहै आइ हम यात्रा अर्थात घुमबाक महत्व पर चर्चा करय चाहै छी कियाकि हमरा लगैत छै जे यात्रा केवल मनोरंजन नहि बल्कि सिखबाक एकटा पैघ माध्यम सेहो छै
हँ बिल्कुल सही विषय चुनलहो वास्तव में यात्रा मनुष्यके केवल एक स्थानसँ दोसर स्थान तक नहि जाइत छै बल्कि ओकर सोच अनुभव दृष्टिकोणसँ सेहो विस्तृत करैत छै
हँ कहलिय हम सोचैत छलहुँ जे जे व्यक्ति अधिक यात्रा करैत छथिन ओ विभिन्न संस्कृति भाषा भोजन आ जीवन शैलीके नजदीकसँ देखैत छथिन जाहिसँ हुनकर ज्ञान बहुत बढ़ैत छै
बिल्कुल किताब से पढ़ल ज्ञान महत्वपूर्ण होइत छै मुदा यात्रा द्वारा प्राप्त अनुभव बहुत गहरा जीवन हर याद रहबाक योग योग्य होइत छै
पहाड़ नदी आ ऐतिहासिक स्थान देखबाक बहुत रुचि रहल अछि जखन हम एहन स्थान सबक बारेमे सुनैत छी तखन ओतय जायबके इच्छा स्वतः जागि जाइत छै
हँ प्राकृतिक सौन्दर्य देखलाास से मन प्रसन्न होइत छै आ दैनिक जीवनके तनाव सेहो बहुत कम होइत जाइत छै
कल्हि हम एक यात्रा वृतान्त पढ़ैत छलु जाहिमे लेखक लिखने छले जे यात्रा मनुष्य के विनम्र बनाबैत छै कियकि ओ बुझैत छै जे दुनिया बहुत पैघ छै आ सिखबाक बहुत किछु बाकी छै
ई बात बहुत गहरी छै यात्रा अहङकार कम करैत छै आ जिज्ञासा बढ़ैत छै
हमरा लगै छै जे भारत यात्रा लेल एक अद्भुत देश छै क्याकी हर राज्य मे अलग संस्कृति अलग भाषा अलग परम्परा देखबाक लेल भेटैत छै
बिल्कुल उत्तरक हिमालयसँ दक्षिणक समुद्र तट धरि पश्चिम मरुभूमिसँ पूर्वक हरियर पहाड़ हरिहर क्षेत्रक अपना विशिष्ट पहचान छै
कलिय हम सोचैत छलहु जे कोनो व्यक्ति केवल अपन राज्य मे सेहो घुमै त ओकरा बहुत किछु नया जनबाक अवसर भेट सकैत छै
हँ यात्रा हमेशा दूर देस जायब नहि होइत छै नजदीक स्थान सभ सेहो बहुत ज्ञानवर्द्धक अनुभव सकैत छै
हमरा लगैत छै जे यात्रा से आत्मविश्वास सेहो बढ़ै छै कियकि नवा लोग नवा नवा परिस्थिति से सामना करबाक अवश्यक भेटत छै
सहि क लेले यात्रा समस्या समाधान क्षमता आ आत्मनिर्भरता सेहो विकसित करैत छै
कल्हिये एक मित्र से गप करैत छलू जे पहिल बेर अकेले यात्रा पर गेल छल ओ कहैत छल जे एहि अनुभव से हुनकर आत्मविश्वास बढ़ि गेल छनि
हँ एकल यात्रा बहुत किछु सिखबैत छै मनुष्य अपन निर्णय स्वयं लेब सिखैत छै
सच कहू त यात्रा केवल फोटो खिंचनाइ या मनोरञ्जन करना नहि छै बल्कि स्वयं के बेहतर ढंग से बुझबाक एक अवसर छै
बिल्कुल कतेको बेर यात्रा में मनुष्य अपन जीवनक दिशा पर फेर से विचार करैत छै आ नवा प्रेरणा प्राप्त करैत छै
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे समय समय पर यात्रा अवश्य करबाक चाही ताकि ओ नवा अनुभव से अपन सोच के समृद्ध बना सकै
हँ यात्रा जीवन के रोचक बनाबैत छै आ यादगार अनुभव से भरैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा साहसिक यात्रा ऐतिहासिक तानक धार्मिक यात्रा आधुनिक पर्यटन पर आओर विस्तार से चर्चा कर करबाक बाकी छै।
बिलकुल, यात्रा एहन विषय छै जाहि पर घंटो गप कयल जा सकैत छै कियाकि प्रत्येक यात्रा अपने मे एकटा नवी कहानी होइत छै।
हमरा विश्वास छै जे यात्रा मनुष्य के केवल दुनिया नहि देखबैत छै बल्कि अपने आप के सेहो बेहतर ढंग से देखबाक अवसर दैत छै।
सही कार्य यात्रा वास्तवमे ज्ञान अनुभव आ आत्मविकास एक अद्भुत माध्यम छै।
तखन अगली बार हम अपन याद यात्रा अनुभव भारतक पर स्थान आइ यात्रा से सिखल जीवनक पाठ पर विस्तार से चर्चा करब
बिल्कुल यात्राक के विषय वास्तवमे बहुत व्यापक छै प्रत्येक यात्रा अपने सङ्ग किछु नवा अनुभव नवा सीख नवा स्मृति आबैत छै
हम अपन पहिल तुरक या तोरा के याद करै छलहुं। घर से दुर जयबाक उत्साह सेहो छै। यौअथवा डस सेहो लागैत छल।
इ स्व स्वाभाविक बात छै जखन मनुष्य परिचित वातावरणसे बाहर निकलैत छै तखन ओ बहुत किछु नवा देखत सिखत छै।
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा भारतक सबसे रोचक अनुभव सबमे से एक छै कियाकि एक ही यात्रा मे विभिन्न प्रकारक लोक, संस्कृति आ दृश्य देखबाक अवसर भेटैत छै
बिलकुल, रेल रेलक खिड़की से बदलैत दृश्य देख देखब अपने एकटा सुन्दर अनुभव होइत छै जाहिमे खेत, नदी, पहाड़ आ शहर सब देख देखबाक लेल भेटैत छै।
कलियामे एक यात्रा वृतान्त पढ़ियौ। जाहिमे लेखक वर्णन कयले छला जे यात्रा करे समय रास्ताक के अनुभव अक्सर मंजिल से बेसी यादगार बनि जाइत छै।
छै जीवन जकां यात्रामे सेहो केवल जीवन नहि बल्कि पुरा सफर महत्वपूर्ण होइत छै।
हमरा लगै छै जे पहाड़क यात्रा मनुष्यके प्राकृतिक शक्ति आ सुन्दरता दुनु के एहसास करबैत छै।
बिलकुल, ऊँच पहाड़, ठण्डा हवा अशान्त वातावरण मनके गहरा सकुन दैत छै।
बहुत अलग होइ छै, लहरि के आवाज सुनला से मन बहुत शान्त भय जाइ छै।
प्रत्येक रूप से अपने मे अशुद्ध छै पहाड़ नदी जंगल समुद्र सबक अपन विशेष आकर्षण होयत छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुं जेे या यात्रा केवल मनोरंजन लेल नहि बल्कि इतिहास बुझबाक लेल सेहो बहुत जरूरी छै।
सही कहलियै ऐतिहासिक स्थान पर जा मनुष्य अतीत घटनाक्रमके बेसी गहराइसे महसुस सकैत छै।
हमरा लगैत छै जे जखन हम कोनो प्राचीन किला, स्मारक या पुरान शहर देखैत छी तखन इतिहास किताबक पन्नासँ निकल के वास्तविक जेकां लागय लगैत छै।
बिलकुल एहन स्थानसभ सभ्यताक विकास आ पुनर्जक उपलब्धिके प्रत्यक्ष प्रमाण होइत छै।
सच कहु त यात्रा मनुष्यक जिज्ञासा के जीवित रखै छै, प्रत्येक नव स्थान एकटा नव प्रश्न आ नव उत्तर लय के आबै छै।
हां, जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा सि सीखैत रहैत छै जाहिसे ओकर व्यक्तित्व लगातार विकसित होइत
हमरा, हमरा लागैत छै जे परिवार संग कयल गेल यात्रा विशेष रूप से यादगार होइ छै कियाकि ओहिमे अनुभवक संग भावनात्मक जुड़ाव सेहो रहैत छै।
बिलकुल, परिवार संग बिताओल गेल समय आ साझा अनुभव जीवनभर स्मृति बनी रहि जाइत छै।
चर्चा चलि रहल छै, मुदा साहसिक यात्रा विदेश यात्रा यात्रा द्वारा व्यक्तित्व विकास पर आओर गहरा गहराई से चर्चा करबाक बाकी छै।
हां, एहि विषयमे एखन बहुत किछु जानबाक बाकी छै, यात्रा वास्तवमे जीवनक एकटा महत्वपूर्ण विद्यालय जेकां छै।
हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति यात्रा करैत करैत छथि ओ दुनियाके बेसी खुलल दृष्टिसँ देखैत छथिन।
सही बात यात्रा पूर्वाग्रह काम करैत छै आ विभिन्न लोकक प्रति सम्मान नक भावना बढ़बैत छै
तखन अगली बार हम सहसिक यात्रा विदेशिक यात्रा अनुभव आ यात्रा से बदलैत सोच पर विस्तार से चर्च
अवश्य हम ओ चर्चा लेल उत्साहित छी, यात्रा पर गप करब हमेशा रोचक आ प्रेरणादायक अनुभव होइत छै।
यात्रा व्यक्तित्व विकासक सम्बन्ध पर जतेक विचार करै छी ओते बुझबामे आबैत छै जे यात्रा मनुष्यके किताबसँ बेसी व्यावहारिक ज्ञान दैत छै
बिल्कुल सही यात्रा मे मनुष्य एहन परिस्थिति सबक सामना करैत छै जाहिसँ निर्णय लेबाक क्षमता आत्मविश्वास आ व्यावहारिक समाज विकसित होइत छै
कल्हि मे एक यात्रीक अनुभव पलियू ओ कहे छलाह जे यात्रा करैत करैत हुनका लोकक स्वभाव बुझाव आ विभिन्न परिस्थितिक अनुकूल स्वयंके ढालबाक आदत भय गेल
हँ ई यात्रा के सबस पैघ लाभ सबमे से एक छै जे मनुष्य अधिक लचीला समझदार आ धैर्यवान बने बने
हमरा लगै छै जे साहसिक य पहाड़ चढ़नै जंगल भ्रमण या पैदल यात्रा मानसिक शक्त की सेहो बढ़बैत छै
बिल्कुल एहन यात्रास सभ मनुष्यके अपन सीमाक परि्क्षण करबाक अवसर दैत छै आ कठिन परिस्थितिसँ लड़बाक हिम्मत विकसित करैत छै
कली हम हिमालय क्षेत्रक यात्रा पर बने एक वि चित्र देखैत छल ओहिमे देखाओल गेल जे कठिन मौसम आ चुनौतीपूर्ण रास्ताक बावजूद लोग उत्साह से यात्रा करैत छथिन
हँ क्यूँकि चुनौतीके बाद प्राप्त अनुभव आ सन्तोषक भावना बहुत विशेष होइत छै
हमरा लगे छै जे विदेश यात्रा सेहो मनुष्य्यक दृष्टिकोण के बहुत व्यापक बना दे छै कियाकि ओ विभिन्न देशक संस्कृति य व्यवस्था के दीक छै देखै छै
सही कहलियै जखन मनुष्य दोसर देशक जीवनशैली देखैत छै तखन ओ अपन समाज आओ संस्कृतिके सेहो नवा दृष्टिकोणसँ बुझय लगैत छै
कलिये हम एक छात्रक कहानी पढ़लिय जे अध्ययन लेल विदेश गेल छलै छल जे यात्रा आ नवा वातावरण हुनका बहुत आत्मनिर्भर बना देलनि
बिलकुल घर से दूर रहि के मनुष्य जिम्मेदारी उठायब आ समस्या समाधान करै शिकत छै
सच कहू तऽ यात्रामे कतेको बार एहन लोक से भेट होइत छै जे जीवनक नव विचार दइत जाइत छथि
हँ यात्रा केवल स्थान नहि बदलैत छै बल्कि विचारक आदान प्रदान अवसर सेहो दैत छै
हमरा लागैत छै जे यात्रा से मनुष्य में सहिष्णुता बढ़ैत छै कियाकि ओ विभिन्न संस्कृति भाषा आ परम्पर के सम्मान करब सिखाबैत छै
बिलकुल यात्रा पूर्वग्रह कम करैत छै आ मानवता परति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करैत छै
कल्हि हम सोचे छलौं जे जीवन स्वयं एक यात्रा जेका छै जाहिमे प्रत्येक अनुभव किछु ने किछु सिखाबैत छै
आ ई तुलना बहुत सुन्दर छै, जेना यात्रामे मंजिल महत्वपूर्ण छै, तना जीवन मे सेहोहो लक्ष्य महत्वपूर्ण छै मुदादा रस्तक अनुभव सेहोहो अत मूल्यवान छै
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष मे कम से कम एक बार एहन स्थान प्रवेश्य जयबाक चाही जतय ओ नवा किछु देखै सिखै आ अनुभव करब
कोर ठ हँ ठीक ह बहुत बत कर